अबे
राधे राधे की हाल चाल
सब प्रभु कृपा आओर अपन बताउ केहन चलि रहल अई दिन दिन दुनिया
दिन दुनिया दिन दुनिया एखन बहुत नीक चलै छै दू दिनसँ जे मौसम छै ताहि हिसाबसँ ठीक छै
वाह वाह वाह एतऽ तऽ आइ मौसम तगड़ा बहुत बढ़िआं छलै इम्हर बारिश धरा धर बाढ़ कि बाढ़ि आबि गाँव घरमे आयलहेतै इम्हर नहि आएल छै बाढ़ि
अच्छा नई नई हम ओतय दरभंगामे छीअई हम तऽ बिसरि गेल छलियै अहाँ दोसर ओइठाम छी से एम्हर भौजी भौजीके आ पूजाके खूब गप होइ छैन नई यौ
बादा तऽ काम खायल करू करते क ब
नई नई हम तुलसी गाछ रखने छीयै अङ्गनामे बहुत रास तऽ उखाड़ि उखड़ि कऽ खा लेबू उएह बादाम तऽ फुलै गेल बादाम तऽ फुलै देबऽ पड़ै छै
बादाम काजू किसमिश जे भेटा से खा लेल ल करू लेकिन तुलसी के पत्तेटा खायब गाछ ताछ नई खाय लागब
नई नई नई पत्तेटा खेबै गाछ रोपने छी से अहाँके कहलहुँ हे
अच्छा अच्छा अच्छा तन कीसभ भऽ रहल अछि
किछो नहि छत पर टहलै छी काल्हि जायब चपाही
वाह वाह वाह वाहऽ तऽ यानिहाँ अपन ससुरालमे छै सेने वाह त ह ह ह अच्छा अच्छा ओर की सब भऽ रहल छै त फेर सुनल मे जे अहाँ सबके बौआ सब की क रहल अछि घूमै फिरैया
हमर सबके बौआ हमर सबके बौआसब कोन यौ आय यौ कोन बौआ सब घुमे फिरे ले जे
व वाह अ केओ केओ जे छ दू चारिटा पांच टा जे छलाह आंहे घुम फिरै लए तऽओ पढ़ाई लिखाई करिया कि नहि करिया आके खाली त पढ़ाई लिखाई करै छी
एकटा हमही सब अनपढ़ क कऽ के बियाह कऽ लेलहु बस उएह गप छै गड़बड़ कऽ देलियै
इंजीनियर किसी बनाउ आइ एस आइ आ एस बनबीऔ ओर की हैतै
नहि तऽ अहूँ अहूँ विवाह दान करू
नहि नहि हमर तऽ विवाद भऽ गेलै हमर बिवाह भऽ गेलै हमर तऽ कनिए भाग गेलय
ओ बड़ दुखे छे तखन आहाॅं के कनिया भाग गेल बड
कॉलेज कनि कनी चक चाय कनी दियौगा गरमे गरम बि ठीकसँ नहि खेयब ओ बस की कलक जे हाथे पर ढार देलक जे दू बाट द आ की कह हँ साथ घूमेै फिरैया आब हम की कहू
सही बात छै अहाँके चाय अपने बना लेबाक चाही
आ की करूएह एत हाँ आब जिन्दगी हँ तऽ उएह चाय ताय चाय ता तऽ सब गीत करै छै झाड़ुओ पोछा लगबै छै की कह
नहि नहि बहुत नीक करैत छी ईसब चीजके एक्सपीरियएंस रहबाक चाही
फिजिकली फिटनेस होइत छलए पहिले पहिले तऽ पेट बहुत पैघ भ गेल रहए मोटा तोटा गेल छलहु आब एदम सुखी हड्डी जेना भहि गेलउ की कहू आब
वाह वाह अहिना हेबाक के चाही जतेक फिट
कनिया छोड़ छार क चल गेल त आब सबटा फटनेस चल गेला
नहि कनिआ छोड़ि कऽ जायत इ सब दुखी वाला गप कोनो ने कते आदमी ते खुशियो होय छै जे हम फ्री भए गेलों लेकिन जेकरा छोड़ केय छै तऽ ओकरे दुःख होइ छै
आ छोड़ क चलि गेलै दुख ई है जे लोक सब कहि दैया जेकि भाग गेल
सेहो छै ने ओहि जलल पर जे नमक केओ छिड़क दै छै ओ तऽ गड़बड़ गप भेलै
त मेन तऽ ई अछि जे जे हमरा बड्ड खुश भऽ रहल छै जे भाग गेलै लोक सब जे होइ छै ने ओ सब अहाँ के कोन मचले कोन लगै छै तऽ ओकरा सामने मे ओकरा झूठ पूस के देखबऽ पड़ै छै जे हँ वाहके दुखी छी की कहू एना हाँ
किया तऽ अहाँके आइ काल्हि लोक दुखी मे बेसी खुश होइ
हँ तऽ खुश कऽ दै छिय आइ आर कीक सब हां तहन फेर अहाँ ह्म्म की क रहल छीियै अखन खाना ताना बनि गेलय भोजन तोजन त आय सुनने छिनह घर मे रसगुल्लाह तुअनते
रसगुल्ला पेड़ा इ सब रखले रहहिया लेकिन हमरा खाय मे अखन किछ निक न लगे या रहैया आम जे छै ने नवका चीज
ओ आमके आमके तऽहाँके दस बीघा जमीन मे आम गाछ फड़ल अछि अथी बेचतो त ई
आँ
आम तऽम बेचतो रहै छै की
नहि नहि अपने खाइत छी गछपक्कू खसैए तखन खाइत छी
दस बीघा जमीनके सभटा आम अपने खाली छियै आ कतेक
हँ यौ तऽ किया खेबाक चाही समये पर लोक आब ब्राह्मण होइ कथी ले छै पेटुए होइ छै ने खाइए लए होइ छै ब्राह्मण न
राहमन तऽ खाए लबै छै से तऽ बुझ गेलहु क लेकिन एहना नहि ह होयबाक चाही सबटा खठा लियै कनि बच्चो सब सब दैयो
तब अरे सभ बाँटि कऽ खाइ छियै ने कोनो मसगर तोड़े खाइ छी
कहली जे हम अपने खा लै ते दस बीघा
तऽ अपने अपनेके मतलब हम आन्हा के कहलहुं रसगु्ला मिठाई के गप केलों तहन कहलं अ एखन आमे मे लागल रहे छै त रसुल्ला मि
आ ओ बढ़आ मड़ि गेलखिन कि जे छलखिन गाँव में दस ग आधा पीठा दस ग प्राचन पूरा
नहि नहि ते अर हुनक ब सुननेे रहियै जे बहुत पजल रहेै बहुत बहींगर बोझ आँ काका सभ कथी चार बेटा छथिन की आँ
दूटा ती सभ छथिन एक पर एक कमौआ सब
लेकिन
अहाँके कोला नय नय हमरा सासुरमे सभ अहाँके मात्र भक्त भेटत जतेक आदमी छथिन
मात्रभक्त भोजमे डुबा देलखिन ह आँ करोड़ोके सम्पतति छनि आ भोज केलखिन सिर्फ हध लाख तके आ ई ई की सम्पतति लऽ जााकऽ आ
की हतै सही बात छै
रसगुल्ला के भोज करा देेलथिन पंचमेवा तछमेवा किछो करबेन करेन तऽ नीक लगते ई सब की भ हँ
सही बात छै लोक यहाँके ओतेक नहि ने देखै छै खाय वला आदमी सबके जान जाइत छै
हँ ओह ने
खाय वला आदमी सब मारल जाइया बेचारा के ओ सोचि कऽ जाइया की हेते नहि हे त या ओतऽ जााकऽ किछु भ जाय
पाँच मेवा पाँच गाँव ई पाँच गांव के छोड़ दियऔ अपनो पूरा गां के भोज न क प
कत हँ देखियौ भोज खेनाइ सभके बात बस के बात नहि छै बुझलियै ने जेकरा लोकोग पाइ रहैत छै ओ भोज नहि कऽ सकैया जेकरा लोक नहि रहैत छै ओ किछु कऽ सकैया
वावा वाह किछु नहि ऐ तेयारी हम कम भयकर भोज क सकै छै यानि कि
हँ तऽ एकदम कऽ सकैत छी लेकिन मोन बनेबाक चाही हँ अहाँ जते करोड़ मागि हमरा सॅ दै लेल तैयार छि लेकिन भोजमे त्रुटि नहि हेबाक चाही
ई ई हम लास्ट मंगलौ अहाँ करेड़ भ गेलहू भ गेलै आब कथी चाही पूरा दस गाँंव बाइट देबै
हँ यौ एकदम की आ नाम नै हम खराब करब जे फल्ला आदमी हमरा गछ ने छलथि हे तऽ एकटा एक हम खर्च कऽ लेलहुँ से नहि हेबाक चाही
से त तखनी जाबे तक भोज हैत ताबे तक हम नाम नय बदना करब लेकिन जखन बोझ खतम भऽ जायत ओहिके बाद हम जरूर कहब ताना मारब तहन नय तहन त ताना मारब कहने छलखिन करोड़ रुपैआ लेकिन देलखिन नरानबे लाख नरानबे हजार आठ नो निनानबे रुपैया एक
हँ तऽ एक रुपैया कमे कऽ देलियै हेबाक चाही न एक रुपैआ दछिना फेर रह देबाक चाही
नहि नहि नहि नहि ओ जी एस टी टी एस टी नहि काटअ क रहै छै
देखियौ आब सभ किछ मे जी एस टी चलै छै त हम केना नइ कटबै से कहू हमरो बाल बच्चाके गुजर बसर करबाक अछि ने यौ
एकर मतलब अथी छै जी एस टी मे सेंट्रल टैक्स लगते छै स्टेट टैक्स लगते छै आब फेमलियो टेक्स देबै
हँ फैमिलिओ टैक्स लगतै आब एकटा चीज देखियौ अहाँ अहाँके कनियाँ भाइग गेल अहाँके लेल खुशीे गप हो छै लेकिन आब जे लोक सरकार जे लागू केलकै जे कनियाँके तीस हजार रुपैया महीना अहाँके देबै पड़त तै कनिय सबके ओय क लेल खुशखबरी आबि गेलै
कोन रुपैया हम अपने कमाइ छी दू सै रुपैया कनिया के तीस हजार रुपैया देबै तहन त भाव गेलै तहन त हू गेय बिकल चरबहिये म गाय बेचाय चरबहिये म त ई तऽ बड़ा गलती बात भऽ जेतै
सरकार लेकिन कनिआँ सबके बहुत ऊपर उठा रहलैय य किया तऽ बुझैत छै ने मर्दसभ अहाँके बहुत हार्थके सक्कत भए जाइ छै दिनसँ दिन
कोनो ची सब होइत रहै छै कोनो नहि
हमसभ अहाँके एहि फैसलासँ बहुत खुश छी सरकारसँ
हमहूँ बड खुश छी लेकिन पहिले तऽ कनिआँके सोचक चाही जे पहिलेअपन पचास हजार रुपैआ केनाहि यो कमसँ कम कमा केना केना कमा पचास हजार रुपआ तीस हजार रुपआ लऽ लि अपन आ
तीस हजार नहि तऽ अहाँ किछु करियै अहाँ बिआहके अनलियै त ओकरा देबैयए पड़त
ई तऽ बड़का बात हो गेलै अगर अगर हिसाब दिसाब जोड़ब लक कि घर तर के भाड़ा लगब लगबियै अ पति सब जे लगबय लगतै तऽ घर भाड़ा भऽ गेलै पाँच हजार रुपैया तब पाँच हजार तेरी गेलै बारह बजे
ओकरे घर म रहै न आजाद कऽ दियौ ओकरा
करबेत भोजन तोजन करबऽके दस हजार चलि गेलै तऽ बुझै अहाँके पन्द्रह हजार हँ
हँ
तब दस हजार सॉरी पाँच हजारि दस हजार चलि गेलै ओहिमे त बचि गेलै दस दस हजार मे सँ फेर कपड़ा मेकप तेकब सामान त फेर पता चल य अरे यार कन कनिये
ओसभ तऽ ओ एक्स्ट्रा खर्च भेलै एतऽ जे अहाँके खेनाय बना क के खुआ रहल हे तर हम तीस हजार रुपआ जोड़े
तेकर तीस हजार रुपैया तऽ भेलै ने तऽ ओहिमे सँ तऽ कनियो के तन फेर होते किस दे तेना तहन फेर कनिये के हिसाब सँ हमरा खैल सँ पत्ती के देबऽ पड़तै पाँच हजार रुपैआ आब के केना देतै सेए
हाँ और अवश्य कोनो बात नहि छै लेकिन पति कमा आनू तऽ ओहि में सँ पाँच हजार रुपआ दऽ देतै ओकरा
ई बहुत बढ़िआँ बत मन खुश भऽ गेला मतलब यानि किऽ अह त तऽ आ पचीस हजार रुपैए ह पाँच हजार तरफ
कनिआँ जे होइ छै ने लक्ष्मी होइ छै बुझ गेलियै ओकरा लग जतैक अहाँ जतैक देबै ने अहाँ के ततेक वृद्धि हैत
नहि नहि ईना गलती कऽ देलै ली दे सबटा उल जा हँ ओ
ओ जतेक खर्च करतै ततेक अहाँ के वृद्धि हैत
किया कि केसे तैसे कह देत की किअ देत ओ कह दे बाद लागि गेल एकटा साबुन ले ले जाय तऽ साबुन कल्ले जानिब तऽ ओत पता चलल तीन हजार के समाने हमर तऽ
ओ साबुन में तऽ अहूँ लगेबै ने कोनो अहाँ बिना साबुने नहाइत छियै ओ साबुन तऽ अहूँ लगेबै
चलैत रहै छै कोनो काज
ओ साबुन अहाके बालो बच्चा लगायत एकेटा थड़े ने उह टाहाँ ओकरे ल पर्सन थोड़ी ने अनबै तहन जे ई सोच रह तन तऽ अपना लऽ हम ब अथि की कहै छै अहाँ के बॉडी वॉश अना लेब साबुन लगेबे नहि करब
वाह वाह वाह वाह अहाँ के तऽ बड़ खुशी छल हमरा हमर बात धक धक धगा देलहुँ अहाँ आब हम की कऽ सकै
हेबा के चाही हमरा खुशी होइया जे केओ हमरा गपसँ खुश होइत छथि
वाहाह आओर आब
नहि नहि आइ काल्हि जे अहाँ के छै ने खुशी बाँटल जाइ छै लेकिन लेकिन आदमी कोई कोई पकड़े छै जे हमरा खुश करे के लेल ई सब गप भऽ रहल अछि आ कोनो कोनो आदमी अहाँ के दुखी वाला गप्प सब जे कहियौ तऽ ओ अंदर अंदर खुश ओ खुशी अलग रहै छै
ओ से सब चलैत रहै छै आब हम ऑफिस मे प्रवेश करल जा रहल छै ठीक छै तऽ एना ही बड़ बड़ाइत रहूँ रहू अहाँ आराम सँ आ और की सब भऽ रहल ऑफिस जॉइन करै छी ह जॉब कर रहल छीय एक महीना भऽ गेल आब